हेलो
हेलो
की हाल समाचार छै बाबू?
ठीक छै अहीं कहू आब।
हमर तऽ एकदम बढ़िआ तब आबै छी। मीनू से हमरा तऽ कॉल हमरा तऽ कॉल करैवला खत तम भ गेलै न हमर कॉल करै वला खतम भ गेलै न बस कॉल उठाबै बला कॉल करे बला
अच्छा तऽ हमरा तऽ बस कञ्चन हमरा कञ्चन केलकै आओर फिर हम अहाँ के केलियै अभी।
हँ तऽ कोइ बात नहि।
मीनू से बात भऽ सकैयै एहिपर?
मीनू से हँ पूछय पड़तै जे मीनूके छै कॉल बचल कि नहि छै से। मैसेज से पूछि लेब। दुनू मतलब कॉल करेवला आओर उठाबे बला मिलाके पचास गो दुनू मिला के पचास गो नहि तऽ अभी उठाबैवला नहि भेलै हमर। अभी छै दस बारह गो बाकी। अठारह सए रुपैआ पुरि जेतै ने? मतलब एक सो अस्सी मिनट पुरि जेतै न टोटल? एक सौ अस्सी मिनट।
हँ हँ।
तऽ बन्द कऽ देते कॉल करे वाला हँ केकरो जोर सके छी अपन अहाँके तऽ कते दोस्त सब है न सबके भेज कहबै ई एप डाउनलोड कर लू?
कहिए
हलो पले इधर बात कलू, न तऽ रिजेक्ट कऽ देत। तऽ कहली भेज देबै, कहबै दोस्त सब के जे इंस्टॉल करू। आ ऊ फॉर्म है ने अहाँ के पास लिंक? हँ लिंक भेज देबै कहबै फॉर्म भरू, बस। आ फॉर्म नै भरतै तब नै भऽ सकैए?
नै पता हमरा, कहबै हम अपन दोस्त सब मीनू से पता कैर लेबै ओकर बाद हम एक- दू- गो के जोड़बा देबै।
हँ कहबै इ एप डाउनलोड करू आ बस उ फॉर्म भेज देबै। हम भरबा देबै भऽ गेलै मीनू के ओकर नाम नम्बर हँ
हँ।
मीनू के ओकर नाम आ नम्बर भेज देबै एगो कॉल पर दै छै सत्तर-अस्सी रुप्या।
अच्छा।
सत्तर, अस्सी, सौ सब रंग के दैछ। हँ-हँ, बारहे-मिनट तऽ होबे करै छै बात। अभी हमहूँ ओकरे से भात करै छलियै।
अच्छा।
हूं।
मंचन के नम्बर केना गेलै हमर?
हमी तऽ भेजलियै। ओ कअलकै जे हम अ हम कहलियै कि जे काजल केने छै। ओ तऽ हम कहल्ये जे काजल्स। तऽ केने छै तऽ काजल से बात कर लैके लेल तऽ कअलकै नम्बर नै हमरा पास। त इंस्टा आईडी छै तऽ हम कल् ठीक नम्बर भेज दै छियौ।
हँ, नम्बर नै छलै।
अच्छा। हम कने छलियै अपन मैसेज कऽ केऽ या कॉल कऽ केऽ बात कऽ केऽ अपन पता कऽ ले।
अ
हूं, तब सावनमे एबै ने भूतनाथ?
हँ-हँ एबे नै तऽ लेकिन हम सुबहे मे जै छियै मम्मी साथे।
एकटाऽ हमर बौआ भ गेल रहतै तऽ ऐब जेब। कलिऐ बौआ भ गेल रहतै त हमरा एब भेंट करै ले।
केते डेट देने है कि डॉक्टर?
हँ, देखियौ ने पाँच तारीख से लऽ के बीस तारीख तक में जहिया भऽ जे।
बाह, बहुत सीरिअस हाॅबी।
दूध पियेब-दूध पियेब? अहाँ।
काम-उम नै-न करै छी?
करै छी नै करब तऽ की-केना हेतै?
पूरा एतेबरका फैमिली के हर-चीज, खाना-उना हर चीज?
हूँ, हमर ननद एल छथिन एगो छोटकी छथिन न?
हूँ।
ओ छथिन तऽ ओ कऽ दै छथिन।
तब ठीक छै।
हँ आ एक तारीखके एक तारीखके हँ दुनू आदमी मिलके अपन कऽ लेली फेर दादी हमर छथिन से दादी सास से कऽ दै छथिन। आ फेर हुनको बौआ छैय ने हमर ननदके चारि पाँच महिनाके।
ओ।
सउस हमर कनि बौओ के देखे छथिन कनि घरोके देख ले छथिन। आ दू आदमी बनाय ले छैय खाना पीना तऽ फे ओनही ओ की करथिन ताहि लऽ के आ फेर कहियो हमर तबियत खराब रहल तब मम्मीए बनाबै छथिन।
ओ।
हूँ।
से कहै छलै कंचन हमरा जे अहाँ कहिया बियाह करबे सबके तऽ बच्चो भऽ गेलै।
सेहे तऽ हम काल्हि ओकरा मिनु के कहने रहियै, उहेए तऽ हम मिनु के कहलिय की जे अहाँ दुनू अभी शादियो नहि केलिय आ हमरा सबके बौओ भऽ गेल। कंचन के भैयो गेले आब हमरो नम्बर आयबे गेले।
हूँ हमरा सबके आब बहुत टाइम य अभी।
ई जे रूपम झा छनि। से तऽ हैया हमरा घरके पीछेमे छैय ने आ ओकरो तऽ बच्चा छैय ओ तऽ हमरा घर के पी पीछेमे घर हमरे घर के पीछे छैय।
हें। बाप रे बाप वीडियो सब जे बनबे छैय। मतलब ओ सिन्दूर बिन्दी किछु ने लगाबे छैय, केहन छैय।
बहुत सिम्पल रहै छैय।
ओहए न सिन्दूर चूड़ी लहठी किछ नहि करै छैय।
देखाबे इंस्टाग्राम पर कि हम अभी सिंगल छी।
ओहे ने केतनो लोग बाहर रहै छैय ओैसे कि सिन्दूर लगेते ने चूड़ी लहटी एको गो कम से कम पहिरते नहि।
हँ बहुत जरूरी अइ ई सब।
गला मे किछु नहि
एहेन तऽ हम गेल रही सोमके मधुबनी तऽ एगो बिहा एगो पुलिस के देखलियै लड़की छले ओ तऽ लहठी पहिनने छले सिन्दूर लगेने छले नाक कानमे पेनने छले। पुलिस छलै तब ई रूपम तऽ कुछो नहि करय एगो। बेटा है ओहो कते चारि पांच साल के भऽ गेले इसकूलो आओर जाइये।
हूँ।
रूपममो के जोड़लियै।
जोड़ लियअ पुछियौ।
इन्सटा पर पूछऽ पड़तै छैय तऽ बहुते लड़की। आब हम केना समझेबे मीनू हमरा
ओकरा कहबै कि जे ई एप इंस्टॉल करू। ई ऐपसे बात करब अहाँ फोन करबै तैयो अहाँके पैसा मिलत आ फोन उठेबै तैयो पैसा मिलत।
अच्छा।
दुनू चीजमे पैसा मिलै छै फोन करबै ओकरो आ उठेबै ओकरो।
हँ दुनू मिला के बस होयके चाही पचास काॅल।
हँ तऽ एक सौ अस्सी मिनट। पचास गो कॉल जरूरी नहि छै एक सौ अस्सी मिनट पूइर जेएत नऽ।
हँ।
ओ अपने बन्द कऽ देएत।
अच्छा
हूँ। ओकरा एते कहबै जे फोन ओकरा ई नै कहबै जे पचास गो। कॉल हँ केकरो भी मम्मी के पापा के केकरो भी ई नेै कहबे जे पचास गो कॉल। करेै के छै कहबै की जे बात करबे ने तऽ पैसा मिलत फोन उठेबै मिलत आ फोन करबै तैयो पैसा मिलत से अस्स सी, नब्बे, सौ एगो काॅल के दै छै जेहन आहाँ
कते दिन मे पाय आबेै है कॉल के बाद।
मतलब चैर दिन पाँच दिन मे शुरू भऽ जेएत पैसा आबे के जेना आब भी अहाँके आय से शुरू भेलेै ने।
हँ।
हँ तऽ दू चैर पाँच दिन मे देखियौ ने आबे लगत पैसा। तऽ पहिले दू रुपआ एयत फेर ओकरो से मतलब यू यू पी आई से सेट करय पड़त यू पी आई दिए पड़त।
हँ।
जतऽ पेमेंट लिखल एइ ने ओहिमे जाकऽ पूरा करय पड़त।
अच्छा
जहिया एत तहिया तऽ हम या मीनू कोइ आदमी बताइये देब।
अच्छा-अच्छा
हँ। तऽ पहिले देत दू रुपैआ आ फेर दू चैर दिन बिततै तऽ फेरो और जे पैसा रहत से दऽ देत। फेर कॉल बात कऽ के जमा केने रहबै तऽ फेर दस दिन होते आठ दिन होते दस दिन होते। तऽ फेर जहिया फेर पाय दै के होतै तऽ फेर ओहिया पैसा एतै। हूँ हमरा ने पाँच सौ नब्बे रुपआ टोटल आइब गेल छै।
हँ।
सौ अरशठ रूपया छै प्रोसेसिंग मे लागल आब उ कैल देै परसु दे दू दिन बाद दे चैर दिन बाद देै।
मीनूके मीनू कहै छेलै तीन हजार तक चैल एयल हमर।
हँ तऽ ओकर तऽ कॉल वला खत्म भऽ के लिखैयो वाला शुरू भऽ गेल छैय नऽ।
कथी लिखैय वला मतलब।
मतलब ऑडियो मैथिली मे सुइन के ओकर टाइप करैयके रहै छै हँ मैथिलीमे। हँ।
ओहोमे पाय मिलै छै।
हँ हँ। ओहोमे मिलै छै पैसा। नय भऽ जेएत आहाँसँ हमहुँ कहै छलियै जे हमरा मीनू कहै छलै जे नइ हैत अहाँ से लेकिन केलियै तऽ भेलै। तऽ पहिले बीस गो दै छै आब ओकरा चेक-चाक करतै ताहिके बाद फेरो। ओर आगे।
तऽ ओकरा लिखे वला के पैसा आबै हइ ओकरा।
हँ तब ने एलै और पैसा। मीनू के और पैसा लिखे बला के हँ।
ओहोमे एतबे आबै हइ।
नय ओहिमे मतलब एगो के कहै छलै जे तेइस रुपैआ दै छै। तऽ बहुत छोट छोट ऑडियो रहै छै न
उएह बात छै न मैथिली लिखलो होते हमरा सभके तब ने देख कि छी केना की
हँ तऽ गलती भऽ जाइ छै न, तऽ ओ लाल दै छै मतलब सही करे के लेल जब पूरा सबमिट कर देबै न बीस गो दै छै पहिलै ओ पूरा दऽ देबै सबमिट कऽ देबै तऽ फेर जे -जे गलती रहत न से -से देत आ जतअ - जतअ गलती रहैत छै सब ओहिमें लिख के द देय छै जे हँ य एते एते गलती छै, तऽ ओकरा फेर सुधार क के दय पड़े छै।
मैथिलीमे हिन्दी मे टाइप
आ हिन्दी मे कर मतलब करबै ने हिंन्दी मे तऽ मैथिली ऐत, मैथिलीए टाइप कर पड़ै छै, जेना अभी बात करै छियै न
तेनाहिते
जेना मैथिलीके एकग्जाम नइ देने रहियै आहाँ न।
नय -नय लेकिन बुक देखने छियै, हम जेना बजय छियै, तहिना रहैत छय।
हँ तऽ ओनहि
लेकिन बुक मे कुछ ज्यादे शुद्ध रहै है हमरा सबके
हँ तऽ ओतबे शुद्ध लिखे के रहे छै, बाबू हमर तऽ जे नहि सम जे हमरा तऽ ओहि दिन तेरह गो गलती भऽ गेलै साते गो भेलै सही तऽ नहि कोनो बात जे दियो।
हँ तऽ धीरे धीर हमूँ सब बुझि जबइ ओर कथी
हँ तऽ हमरा अभी नैय भेलै एक सों अस्सी मिनट ई वला तऽ चालुए छै।
हअ
खायो वला देल के परसू
तऽ ई अभी हमरा मीनू एगो लिस्ट त भेजने रहे ओइमे नम्बर सब रहै कोनो नम्बर पर करबै तऽ भऽ जेतै बात
कथी इंग्लिस्ट
नम्बर के लिस्ट छै, ओएमे हमरो नम्बर छलै ओर ककरो - ककरो छलै। ओय नम्बर सभमे कर हँ- हँ
हँ तऽ ओ एड मतलब अहाँ के मोबाइल मे जते भी नंम्बर सभ है ने ओकरा सबके एड कर लेलक। अगर कोइ जुड़य चाहै छै, जेना हम जुड़ल छियै, तऽ एना तऽ ग्रुप प कोनो मैसेज ऐले नय अभी तक
अच्छा
जोड़ब ककरो तैयो फायदा नहि जोड़ब तैयो नइ कोनो बाते नहि कोनो फायदा लाभ अथि वाला कोनो बात नइ छै।
तऽ हम अपना तरफ से लोकके देखबै ओकरा जोड़बै सेह ने होतै।
हँ तऽ ओ ग्रुपमे बस ऐड भऽ जेतै जेना कोनो चीज के ग्रुप रहै छैय ने
हँ।
ओकरा जे एड करे छैय बस ओ एड भऽ जेते ओहि ग्रुपमे।
तऽ अभी हम केना एक सए अस्सी मिनट पूरा करबै।
बात कऽ के जेना अभी हमरासँ बात केलियै कंचन सँ बात करबै, मीनूसँ बात करबै तऽ सभसँ जे बात करत
आहाँके हम दुबारा करि सकैत छी।
हँ बीस मिनटके बाद।
ओ। फेर अहाँके हम कैर सकै छी तब ठीक अइ। रिपीट कॉल भऽ सकै छैय ने। मीनूके करबै एकबेर फेर कंचन सँ करबै काल्हि।
तऽ अभी हमर फोन कटत ने तऽ मीनूके कऽ लेब। ठीक छैय। हँ नय ऑनलाइन नै ओका पहिले फोन क क कहबै जे ऑनलाइन आउ।
नै-नै हमरा में रिचार्ज नहि छैय न एहि चलते वह्टसऐप पर मैसेज क के